की हाल चाल छै यौ
ठीक छै यौ अहाँ कहियौ अहाँ नै हमहूँ
बेसी दूर नहि जाउ अहाँ केँ नेटवर्क हमरा और सब ठीक छै अहाँ अपन कहू न
ठीक छी यौ
गाम घरक समाचार कहियौ
ठीक यऽ अहाँ कहियौ आओर नय नाश्ता कहाँ करलियै
की कहलियै
नाश्ता कहाँ करने छियै
कखन करबै यौ
कनि देर के बाद करब
अच्छा टहल कऽ जेबै तऽ
हँ
रोज टहलै छियै यौ
हँ रोज टऽ टहलै छी यौ
केतबा दूर क टहलै छियै
एतय से ब्राम्ह टोली तक जाइ छी कहियो कऽ
अच्छा
हँ देखियौ पैदल चलने से बहुत महत्वपूर्ण या अपन सभके लाइफ मे जानै छियै पैदल चलबाके चाही
ह्
आबि जाइ छियै एनी पैदल चलबाके चाही रोज
हँ ओ तऽ अनिवार्ज छै अगर सोचबै अनिवार्ज छै
अपन सबके लाइफके लिए बहुत महत्वपूर्ण यऽ अपन घर बौआ नवट्टा नवट्टा चिनहै छियै हं गुलाब बाग हँ हँ हँ हँ
ओईमे ओहिना गपशप करै छै कहियो न बाबा के जे पैसा मिलै छै कहियौ ने यौ पैसा मिलैत शख करि लेलक कहियौ ने जे पैसा मिलै छै बाबा तैं बात करै छियै अपने मे कहि दियौ
ह छोड़ दियौ न कोनो बात अनाही कहै छी
आओर आओर सब ठीक यऽ
कि रै कि रै पैसा मिलै छै फोनपर बात की नहि र लेकिन पैसा मिलै छै आबके तैँ बात करै छी मैथिलीमे बात
खाना पीना भऽ गेल यौ
पैसा मिलै छै एकानबे टाका अखमी तक मिलत एक दिन मे एकावन टका तब पुछि ल
खाना पिना
तऽहो सब डाउनलोड के ले ले पैसा कमा लेैबही एक सए टका कमा लेलियै कतना घंटा
अरे बात करू न यौ
बारह मिनट हँ कहियौ
जी ह सबधा रहल
करिले डाउनलोड कोन एप छियै हुनकासँ पुछि लेबनि एक बेर तू बोल मैथिल मैथिली नाम छी आर्या अनाहिये कुछ आर्या मैथिली हँ
आओर सब ठीक य यौ
हँ यौ
आर की सब रहै आय यौ
खाना खेने छी हम हेलू रहए ह द दालि भात कद्दूके सब्जी आओर की कहै छै अलू परवल
ओ सुबह मे कए बजे जगै छी अहाँ
बाबा की भऽ गेल रहे पुछलकै जे अहाँ किनकर लड़का छियै
हँ हम देखैत रहौं से
हँ देखियौ ओतय जे खाड़ा रहै न हम हुनका ताहि दुआरे लग जानै छियै तांइ दुआरे ओ कहलखिन रहऽ
हूँ हूँ
हँ
आओर सब कहू की कहलियै की कहलै
हूँ अपन सभक अपन सभक अपन गोटा सबके बात करे के पैसा मिलेय तें दुआरे बात करै छियै अपन सभ नय यौ
हँ तऽ आर कोनो बात नय छै एक सेकेण्ड लाइने पर रुकबै फोन आबै छै नाना जी के हेलो
हँ यौ भऽ गेल बात किनकर फोन आयल यऽ देखैत छी हेलो कहियो यौ
नानी के कनिटा फोन आबि गेल रहए
की कहलखिन रहऽ नानी की कहति रहथिन
समाचार पूछै रहथिन
ओ की कहलियै हुनका
कहलियै एखन बाहर छिय घर जेबौ तऽ बात करबे देबौ
ओ आओर कहियो अपन स अपन समाचार अहाँ
हमर तऽ चलि रहल अछि अहाँ ठीक छियै ने सुबह मे कए बजे जगै छियै अहाँ यौ
जेबै की घुमय लए कतौ
नय जेबै ने बस पुछलहुँ अहाँके जे कए बजे जगै छियै
जगै छियै हम कए बजे छओ बजे सात बजे इएह इहे क लमशम जगैय छियै नय यौ कहाँ टहलै छी यौ ओ बेडे पर पड़ल रहै छै
एतेक सबेर जगै छियै तऽ टहलए लऽ किया नै जाइ छियै
कहाँ जाइ छियौ मो मोने नै करैए हमरा जाए कऽ
जाय कऽ चाही न
इच्छे नै होइय इच्छे नै होइय
हँ हँ
हूँ
समैझ गेलौं
कहियौ
की भेलै कतै चलबै घुमय आर लऽ प्लान बनाबू न
की भेल
कतै घुमय सभ लऽ चलबै चलू न फैन कतै घुमै सब लए चलबै चलू ने प्लान बनाबू
अपन सबक तऽ अपन सभ अपन गोटे सभके तऽ नि निकैल गेल छी न अपन सभ गोटे घुमय लऽ
हँ हँ ओ नै कनि लौग रूट सफरम
कतऽ जेब जे ओ कऽ तऽ जेबै यौ
ओएह तऽ अहाँसँ पूछैत छी चलू ने कतै यौ सोचबै बादमे कतहियो चैल जेबै
जाय केँ छै यौ हँ कतय जेबै चलू न ई कॉल टास्क कम्प्लीट कैर कऽ चलै छी ठीक
कि यौ
हँ एकरा कै कऽ चैल जेबै
पहिले टास्क कंप्लीट
जे एहि एरियामे कतौ बैठैयोवला जगह नै न यऽ
जेबै की
की कहलियै
ओ तऽ मचान यऽ
कहाँ यौ
हे यौ हेब
चलू जेबै तऽ चलू
बैसै छियै ओते कनिटा गपशप मारै छियै अपन दुनू अपन गोट अपन दुनू गोटे हू
दिय मोमोसे खिया दिअ
अच्छा चलू नै खिला देव
की कहलियै
नबहटा जायब तब न
हँ एहि फाँको फाँक म की मिलत
हँ मिल जायत मिले कऽ तऽ कुछु भी मिल सकै
एतऽ तऽ एकोटा दुकान नै देखै छीयै हम
नै यऽ
कोतो खरीदबै कहियौ तऽ
की
कतय खरीदबै गलीमे कन्टामे कतहु दुकान देखार दै यऽ जे खरीदबै
नै यौ बभनटोली मे यऽ बभनटोली मे
ब्राह्मण टोली मे नै यऽ तेलबा मे यऽ
हँ तेलबा मे ओते खा ख लेबै अपना अपन दुनू गोटे
हइ नै यौ मजाक कयलहुँ रह गप्प बनाबै लए
हय कप की बनबे केँ छै यौ अपन दुनू गोटे खा लेबै या
खयबै खयबै जब अहाँ जॉब करबै न तब खैब जब अहाँ जॉब करबै न तब खैब एखन नै
तखनी अखनी तऽ बहुत टाइम यऽ जॉब करै म हमर
इन्तजार
की भेलै अहाँ कऽ अभी तऽ ओने जाय कऽ पड़त यौ ओने तऽ थालो यऽ
आबू ने देखबै कात द केँ हेतै तऽ जेबै नै तऽ नै जायब आबू न
हँ हँ
हँ मिल गेल
मौसम केहन यऽ गाम घर केँ यो
मौसम तऽ बड सुन्दर यऽ यौ
मानसून शुरू भए गेल नै यौ
हँ मानसून तऽ शुरू भऽ गेल
नै हमरा मानसून कहियो नै पसन्द रहए तैं लए कऽ हमरा ई मौसम नीके नै लगैया कहियो बारिश होइया तऽ किचड़ भए जाइ छै यौ हमरा आर केँ घर जे एम्हर य उम्हर रोड पेरा नै यऽ
हू लेकिन जानै छियै अपन सभ हक गप करय कऽ बड मोन करैये त नहि यौ सुंदर य अपन सब मैथिली सि अ सीखै कऽ मौका मिलैए अपन अपन अपना सब अपन गोटे सब कऽ हू
अहाँ ठीके कहलियै
देखियौ हुनकाह हँ
इएह आइस एक महीना पहिले एहि गाछ सबमे कतेक आम देखा
हँ देगी आम इएह जिनगी छै यौ
आइ देखियौ सब खतम भ गेलै
जाय य
पूरा खाली खाली लगैये सब
आँ इएह जिन्दगी छै यौ इस कॉल के बाद अपन दुनू गोटे जेएब घुमय लए
लेकिन बेसी दूर नै जेएब हनुमान मंदिर तक जेएब ने हनुमान मन्दिर कत छै
आगू जेईया
हमरा नै य ध्यान कत छै अहाँ ओत तक चलि जायब लेकिन हमर केस जे छिलल
की भ भ गेलै यौ ई त ई त अपन अप खेती छियै शरीर के कखनो भ सकैत छै कखनो ज जा
चेहरा देखैमे नै ने नीक लगै छै यौ
हौं नै यौ एहन कोनो बात उ आओर कहियौ
आओर सभ त कटि रहलय जहिना तहिना ई मानसून त परेशान क देलक य हमरा बड़
हूँ
मानसून हमरा पसन्द नै पड़ै य हमरा सभसँ सुन्दर लगैय गरमी के सीजन बड़ नीक लागल
ओ बात कहै छी अपन दुनू एक एक रौबा ई कॉल के बाद अपन दुनू गोटे घर चलि जेएब
किया यौ
मोन नै करैया ओन जाय के घरे चलि जायब ठीक
चलि जाएब
ओ नै ओ अ अपन दुनू गोटे आइ जानै छियै कियाकि हँ आइ आइ आई शनि य
अच्छा कीर्तन मे जाय क य कए बजे अहाँ जाइ छियै कीर्तन मे यौ
सात बजे यौ
छ बजे छ बजे हम नै मानब छ त बाजि गेल हँ साढ़े छ पौने सात मानि लेब
हम कहै छी अहाँके
ओ चलू न त हम निकलै छि गेल खतम देखियौ ने भेल हैया हँं आब भैयए ज
भऽ रहल यऽ